हेलो ठीक छियै बहिन अहाँ कहू अहाँ ठीक छियै
हँ हमहूँ ठीक छै बहिन अहाँ अपन बतबू की करबै बहिन हँ तैँसँ आवाज नहि आबै या ठीक छै आब आबै या आवाज
आब आबै छै आवाज
हँ आब आबैय ठीक छियै ने
हँ बहिन हम ठीक
हँ स्नान पूजा आर भए गेलै
हँ हमर तऽ भए गेलै अहाँके
हँ हमरो एखनि भेल हन स्नान पूजा भेल हे नाश्ता केलहुँ ओहिना अपनो आर के की छै बहिन तनिटा एक- के एक लोटा ढारि लेलहुँ पूजा पाठ कए लेलहुँ ने तऽ मन मे तनिटा शांति भेल
हँ ठीके कहै छै बहिन ताबे नहि तऽ
तें-तें द्वारा ने जा तक ई नहि नहायब नहि अकरति एगो अगरबत्तियो देखायब भगवान के
तऽ नहि मतलब इच्छा करत कुछ खाइ के तऽ पूजा पाठ काए लेलहूँ कनिटा तनिटा खा लेलहुँ देखेलहूँ ही ना पूजा पाठ कए के हें तब सोचलियै की से एक कह करै छियै बहीनसँ गप
नहि ठीके कहलियै हम सोचलियै अहाँ बिसर गेलियै
अहाँ खाना पीना बनि गेल
नहि बहिन खाना तऽ बनि गेलै अखनि खाली चाउ टा नहि बनलै
अ-अच्छा तऽ उ तऽ कनिटा लेटेसँ लोक बनबै छै ने
हँ अभी एखने नाश्ता भेएल छै
नास्ता भेलै ने अहाँ केलियै नास्ता
हँ बहिन नाश्ता केलियै
हँ तऽ आओर आओर आओर सब बहिन बतबु बाल बच्चा सब बाल बच् बाल बच्चा सभ नीक या
हँ बाल बच्चा ठीक छै छियै बाल बच्चा बड्ड बदमाशी करैत छै हमरा
की करबै बहिन बदमाश तऽ छेबे केलै कोनो कहेवला गप छै हम यहाँ थोड़े छियै हम यहाँ तऽ बड़ छियै तऽ हम यहाँ बदमाशी थोड़े करबै बदमाशी बच्चे ने करतै हम यहाँ हम अहाँ तऽ नहिए ने करबै
नहि
हँ ताँ दुआरे कहलहुँ आइकालूक बच्चासभ तऽ बदमाशी करै छै हमरो बड्ड बदमाशी करै छै बहिन ओतने बदमाशी करै छै बुझलियै बड्ड बदमाशी करै छै खाइ मे ओतने न- करत इ नहि खेबो उ ने खेबो ई ने नीक लागै छो तऽ उ नै नीक लागै छो ओइ दुआरे हमरा बच्चा आरके गर्मी के छुट्टी भए गेलै बहिन ऐ दुआरे बच्चा सब घरे मे रहै छै नै तऽ लंच किछो बना केए देय दैत रहियै तऽ ओत्ते टेंनशन नहि रहै खा लै रहै दुपहर मे दुपहर मे आबै रहै ने तऽ चावल दाल आर बना देै रहियै लेकिन अखनी घर मे छै एत्ते नटाक करत ने ई नहि ई नहीं बनाई हो ई नहीं खाएंगे बझलियै लेकिन बुझे नहि छै समय आदमीेके लोकके एत्ते गर्मी छै बहिन कहै वला ने भानस घर मे तऽ घुसल नहि जाइया खाना बनबै लए जाइ छी ए- एत्ते गर्मी लागै या ने कहै वला नै अपना आरों के मिडिल क्लास के आदमी छियै ओते व्यवस्था तऽ छै ने तब बच्चा आर अहाँक मजबूरी बुझत ने बच्चा आर तऽ मजबूरी नहि बुझै छै ने बुझएत एहने दुनियाँ एहने छै हँ हाँ एहने छै लेकिन करबै की अपनो झेले अपनो आप लगा के लोक झेलै पड़े छै बाल बच्चा के भरि दिन बाजार के चॉकलेट बिस्कुट कुरकुरे ई सब मे जे ध्यान रहत बहिन बड्ड ध्यान रहत कहलहूँ कुछो घर मे बना दै छियौ या मतलब जे खाना बच्चा के हानि नहि करे पुष्टिक अह टाइप से कुछो बना दै छियौ ओ सब नहि खायत नै ओ सबके कतनो बनल छै दूध दही छै मजााल छै ओ खाइ लेत ओ नहि खायत जे फालतू चीज छै ओ खाइ लेल मारि करत रोज दस टाका बिस
ओ नहि दियौन तब
वैह नै दियौ त भए गेलै, मुँह लटका क बैठल रहत। हं किछो सुन किछो सुनबे नहि करत किछो नहि सुनत, मजाल छै किछु सुनि लेत। तब और सब कहु, हुं हुं बड बदमाशी आ छोटका छोट ये कि
छोट छै, चार सालके छै।
बौध छै ने अभी ओकरा ओते ज्ञान नहि ने छै। आ से बहिन कहै छियै हमरे दस सालके छै ओ कोनो काम करै छै। कहैवला नै करै छै, आइ काल्हि नहि कहियौ बहिन जतेक बड़ हयत नै छोट बदरा के त अहां दु थापर मारियो लेबै, बड़ बदरा के मारबै मारबो करबै त डर हयत। समय साल खराब छै ने बहिन। नै मारैके मोन होइये, हमरा आर के समय रहै बहिन अपना और समय याद करियौ बड़ो बड़ो बच्चा के लोग चपल से चपला देै रहे। नै ने
रोडो पर चपला दै रहै।
हां डरो हय रहे लेकिन आइ काल्हि के बेदरा के डर हयत, नहि हयत। पहिने हमरा आरके आंखि देखबैन त बुझि जइयै। पहिने जे हमरा यहांके गार्जियन, माय बाप जे आंखि देखबे रहै न बुझि जाइयै कि से कहै छै इ काम नै कर। आइ काल्हि के बच्चा आंखि देखैयौ, मुंह देखैयौ, कुछ
कोनो फरक नहि पड़ै छै एकरा सबके
फरक नै। पड़ै छै अहां किछो देख है दियौ
जेतै बोलबै न केयो करतै।
हां, जते अहां बोलबै ओत ते ओ बदमाशी करत, अपने हारि जाय छियै बहिन अपने अपने मुंह के अपने बंद केने रहलहुं, की करबै अपने मुंह के अपने अपन नै कहे छै कहां पहिनेे के जमाना मे कहै रहेै दादी नानि और अपन इज्जत अपने झाँप त कि करब बाल बच्चा संग बाल बच्चा से मुंह लगायब। एते बहिन महंगाइ इ बाल बच्चा नहि बुझत, पढ़य ले बैसियै। एते महंगाइ बढ़ गेलै ने, ढंग के इसकुल में दियौ उतने फीस, ट्यूशन दियौ उतने फीस आ ट्यूशन दियौ नै दियौ बहिन, कॉपी किताब कते महग भय गेलै। प्राइवेट इसकुल के
सत्तर टका के एकटा कापी आबै छै बहिन।
छै बहिन, नहि देबै त केना, नहि देबै त बाल बच्चा केना पढ़त।
ओही बात छै ने
ओएह ने बाल बच्चाके जे नहि देबै तऽ नहि नहि पढ़त नहि पढ़त कहत की मेरे इसकुल में ई नहीं चलता है ई चलता है से कहत ऊ चीज तऽ लोकके हर हालमे हँ ह क्लासमेट लिखल रहे छै बहिन इ सबके कॉपी अपना आरके टाइम मे रहे अपना आरके टाइम मे ओ रहै आ ओ की वाल आनै रहियै ओ दस टका बीस टका मे कॉपी दै रहे आ ढेरी पन्ना रहे आबके बच्चाक क पचास टाका साठि टाका सत्तर टका कॉपी देत आ अपनो और के टाइम पाँचटा कॉऽ- कॉपी मे पढ़ ले रहियै बहिन ई सब के बच्चा आर के सतह गो अठारह गो कॉपी ततने स्कूल महगा ने ओकर कॉपी किताब महगा बच्चाके ओतने स्टैंडरी अहाँ किछु पिन्ह लिअ किछु ओढ़ि लिअ किछु खा लिअ लेकिन बाल बच्चा जे माहौलमे अहाँ रहबै रहने ओना ओ रखैए पड़त ने
हँ ग बहिन
समस्या बहुत छै लेकिन लोक करतै की समस्या बहुत बढ़ महगाइ बढ़ि गेलै ह किचेन जइयो किचेन के एक समान सब महगा भए गेलै गैस सिलेंडर देख यो कते महगा भे गेल नहि भेट टै छै गैस सै गैस ब्लैक से लियौ दू हजार एक हजार तीन पन्द्रह सए एक्स्ट्रा लै छै बेसी पैसा लै छै वैसे जे पैसा ले छै बहिन तऽ से की भेलै ई सबसे आइ जेना लगै हैय साग सब्जी ले रखने छियै पैसा जे एक महीना यहाँ साग सब्जी खेबै छै उएहमे लागि जेतै ई करबै आदमी आगा ओएह ने आब तऽ लोकके ज जलावनो नहि भेटै छै जे ओहो पर लोक खाना बनेतै आँ गाँव घरमे आदमी त कतहु खाना हँ खाना तऽ बनलै खाना बनेलियै एगो चावल टा नहि बनलै आब चावल बनेबै तब सब आरु खेबै अखनी चउ तऽ द दालि सब्जी दालि तरकारी बनल छै दालि तरकारी बनलौं चावल नहि बनल हँ नहि बनले ह ने हँ चाउर के हैया आब जाइ छियै अथी कए अदहन चढ़बै छियै तऽ दए देब कनि बहिन गप कए लै छी बहुत दिन से गप नहि भेले रे आ नहि नहि ई गप सप करियौ ने तऽ लागत की से ने रिलेशन दूरी भए गेलै
बहुत लागै छै हमे सोचलियै अहाँ भूल गेलियै
बीच बीच- - मे गप काए लियौ न तऽ लागत की नहि आदमीकेँ नहि तऽ गप्प करनाइ छोड़ि देबै ने तऽ अपने आप दूरी बढ़य लागत अपने आप लागत हय की गप्प करियै हह की गप्प करियेै गप करना चाही दुःख सुखी की छियै आदमी के दुःख सुख एक दोसरे शेयर करै स की होइ छै आदमी के आओर मोन हलुक होइ छै होइ छै ने हँ हँ मन हल्का होइ छै तब अहाँ अहाँके आओरसभ ठीक या ने बहिन अखनी जे कार कार्य एप कार्या ऐप जे आएल छै ओमे अहाँ जुड़ल
ओय बड्ड नीक कार्य छै उसमे ओहिमे बड्ड नीक नीक कार्य जे काज दै
बड्ड नीक काज देय छै अपना आर के घर बैठल गृहणी जेना घर बैठल बैठल छियै की छियै अपना आर के एगो भनसा भात करै छियै भरि बैठल रहै छियै आ ऐस तऽ बढ़ियाँ छै बहिनयै आ ई मे सुनै छियै ऐंह जेना अपना आर के गप करै छियै छै ने ओहिना गप करै छै आ-अ पैस हँ दू पैसो कमा लै छै नहि ककरो हँ नहि ककरो उएह ने तां ने कहलहुँ बड़ा बड्ड बढ़ियाँ छै ने बहिन आ एक के पैसो जोड़ कऽ भेट जाइ छै
एक एक एक एक टकू पैसा जोड़ि जोड़ि कऽ भेट जाइ छै आओर सभ बढ़ियाँ या ने बहीन
काज चलै छै अ-
हँ आओर सभ नीक ठीके छै ठीके छै बहन तब राखू तब बादमे गप करबै ठीक छै राखू